हँ आटल
ठीक अपन बताबे
ठीक छैइ बन्हिआँ छैइ खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै हां हमर त भ गेलौ
हँ हमरो भऽ गेलैइ
ह तोहर भ गेलौ
और सब कहि हूंअ् भऽ गेलौ हमरो
सर्दी भ गेलौ ह कि
और सब कहि
सर्दी भऽ गेलैए जेना आवाज भारी लागल
ओ एहिना लागल हेतौ नई भेलैइय एनाहिए म तऽ बुझातौ
ह आइ तऽ वैह तऽ गई लाइट बड्ड कटैइ छैइ
बाप रे बाप एखन तक झुलफी कटने छिअई से बड़ गर्मी लगैय छैय
बहुत लाइट कटैय छय
हूंअ्
हमरो सभटा भऽ गेल काज अखनहि एलहु ह खेनाइ पिनाइ खा कऽ
हमहुं दस पन्द्रह मिनट पहिले ऐलहुँ खाना पीना खाकऽ
आइ सब गेल छैय अथि न तऽ भैया भायजी सब गेल छथिन नानी गाम
की नानी गाँव में हुनका सबके
अथी छैय काल्हि बिआह छैय
अच्छा तऽ तोहर चाची तऽ पहिले हे गेल रहथुन न
ची माँ तऽ पहिलहि गेलखिन भैया सब आइ गेलखिन ह काकाजी जेथिन साँझ में
अच्छा
आ चाचियो सब गेल छथिन गाँंव में तऽ एखन कमे आयल हँअ् हँअ् तऽ भोरे भोरे आइ भात बनेलियै भैया कहलखिन आइ भाते खेबौ हुनका भात के बेसी रहै छै
अच्छा
भोरे भोरे हइ सात बजे भात बने लिए भात तरकारी
ही हि
कहलियै नीके भाय जे जे खेतै उएह कहलियै ठीक छै सारा हमसभ भात बनेलहुँ तरकारी बनेलहुँ तरुआ बनेलहुँ बस बस आब बर्तन सब बकी छै छागे काज छ
अच्छा ओसुध छाय का छै
हँ इम्हरका सभटा काजो कर रहे छै हमर काज अच्छा
हम खा कऽ बर्तन धो ले छीयै सङ्गे हे छोड़ि देबै तऽ हमरा साँझमे धोल नहि जायत ह
नहि होइत रहै छै यार सही बात छै
हम जे छोड़देबै तऽ हमरा साँझमे धोले नहि जायत
नहि जाइत छै ओ अपन कऽ लैत छै तऽ ठीक छै ओर आबनी ई सब काज जल्दी जल्दी जाइ छै हमरा उटे बर्तन मजनाय बर भारी हमरा ल
हँ नहि एखन बड गर्मी छै एना मम्मी महिि दैत छै बर्तन पर एखन मम्मीके पूरा देहमे एलर्जी निकैल गेल छै ने तऽ ओकरा नहि होइ छै ओर रौदमे कहनो कम न कहल
सही बात छै ओना तछा छै अपन जतबा ओतबा अपन कनि हरो भऽ जाइ छै
रोजमे नहि ध होइ
ह इएह सभ छै आओर सभ
ओर सब ठीके छै गे तोरा पचास रुपआ एलौहे
तोरा वला पर हँ ओ आठ घो
एक्सेप्ट
नहि भेल ओ तऽ भसे छै ब पता नहित लेट किया करै छै
आ काइल वाला जे छले परसू वाल ओ एक्सेप्ट केलै के ओहि पर किछु रुपआ देख खेलकहिए
परसू वला
हँ परसू गोला पर
परसू वला तऽ रिजेक्ट साइड भेलै की की
नैय नैय परसु ने कनी बात केने रहिै अथि काल्हि दीन मे एकर बात केने रहहिय हँ
तऽ काल्ह दिन वाला नहि तऽ काल्हि दिन वाला तऽ एक्सेप्ट भेलै वएह तऽ कहै छियौ
हँ काल दिनवला तोरा पचास देलको
हँ देखेलियौ जे स्क्रीन शॉट देगर पचास छलो ओ या तऽ ई होयइत हेतय हम केने रहियो या तू केने रहि अच्छा
से अखन तक नहि देखलकए
ह से हमरो नहि देखिखेलक ह एखन
आ तू केने छलहि ओ
शायद हम कयने रहियौ ने हँ तऽ शायद जे करैत छै ने तकरा बेसी भेटैत छै
नैय गे हम से केना मानिये हम मम्मी पर तऽ कॉलकेँ ऑप्शन छै ते नहि पर तऽ हमही कॉल केने रहियै
अच्छा
तऽ ओहिपर की कहैत छै हमरा जेहि कॉलपर आयलए बतीस रुपैआ ओकरा ओहिपर एयलैए उनचालीस रुपैआ
ओ आ हम कहियौ काल्हि एकटा लड़की हमरा केलक ठीक छै तऽ ओकरा हमरा भेटै लड़तालीस ओकरा भेटलैए एकासी
बाप रे
भै ते यार अर जे वाप रे बाप र भ ठीक छौ भाइ अरे कहलियौ त यार बहुत कम भेटय यह सब
ह पता नहि ओतय विडोलो नहिए होइत छैक पाय अरब गेलय हो पिट्रल भ रहल छै मम्मी पर
नहि तो उ भस भस नहि बस कनि दिन बादे हो अपडेट लेकिन होेते जरूर कियकि त बहिन से मतलब चार दिनसँ स रहय लागल ओहि पर
बजेबय हम अपन मसियोत बहिन केँ भेजलियै ओ त मसियोत बहिन बला छलिए कहलिए ककरो ल रहतय तभो न बतेबय अच्छासँ बात करेैत छै ओकरेसँ कऽ लेबय
ओर कथि है रहतै तखने ने हमोसाेलिए हमरा तऽ मसीद भाय छथिन त उहए एकटा केँ नम्बर देलक त उहए लड़कि सब अंजान हम चिनेने छियै तऽ ओकरे सब जेकरा एकासी एलौ ने सकरे सके या फेर ओ लड़की हमरा एकटा लड़की केँ नम्बर देलक तऽ फेर ओकरा से बात करलिये किछो किछो हमरा सब छोट छोट सब छैक किछो किछो ओ अपन कहतहु कि भायी केलहुॅ हई नहि केलहु कतयसँ छी कि पढय छी तऽ स तऽ तऽ ओएह कहतहुँ कि कॉम्पटिशनकेँ तैयारी करैत छीयेँ अच्छा एक यह काल चलीरा सप केल य ओगरे बरत सप
हँ देख खाली ओ एकटा मे तोहर अरतालिस छलहुँ हमरा तऽ ओते देबो ने केल केँ मम्मी केँ वएह कहो उनचालीस देलक हमरा बतीस रुपआ देलक
इहे छै अपडेट पता ने शिक्षोमे नलिय एखन तक पेमेंटकेँ अथी
छ न ओकर बाद ल एखन तक देखबै छै टोटल पेडमे एटी फाइव
ओ आ करय चाहैत छिही विथड्रावल तऽ नहि होइत छौ
चाहै छी ओ अपने एड होइ छै हम किछु नहि कऽ सकैत छी
अच्छा जतय से पेमेंट रहैत छै ने ओतय जेनाकेँ छोड़िये हम एक बेर खेलकेँ जे दू रुपैआ आर कमाई ल जा एहिमे तो हम एतय रास कमा लेलहुँ
नहि कहैत छै कि जे मतलब अहाँ ओर टास्क जे छै से करू तखन अहाँ हँ पहिले पूरा टास्क करू करला केँ बाद जे छै अहाँके हँ हँ हँ हँ नहि ओ एहना तू देखे तो गई तू कहेके मतलब क जे मतलब पहिले की करतौ ने कि यू पी आई जे माँगतौ ने तऽ यू पी आई माँगे कालमे जखन दऽ देबही तखन तोरा दूर पाहिने भेज क कंफर्म करतहुँ हँ होइत छै तऽ करतौ तऽ ओ करलाक केँ बाद तहिकेँ बाद मतलब अहाँके जे पेमेंट दैत छैक
जहिया हेतै तहिया ने
हँ तऽ भऽ सकैत छै एक सप्ताह दू सप्ताहमे होय लेकिन हेतय जरूर ओ बुझली घनी दिन वेट कर सकैत छी
हँ की भऽ गेलै ओहिसँ कोन हमर की जा रहल अछि
कथी सही बात छैक कोनो पैसा थोड़े हमरा लागि रहल अछि
हमरा त किछ नहि गेला
हमरा तऽ आश्चर्य लै ओकरा सब पर बाप रे बा
सही मे यार दू हजार रुपआ एक महीना मे हेतै तऽ कते खुशी ल
आ नहि आ दू हजार ओहि टाइम मे देखेलक ने एखन तऽ ओकरा आ चलि रहल हेतय हमरा सँ गप गपो नहि करैय बुझली ततेक व्यस्त छैक ओ देख ओकरा पास नहि देखी मेन की छै मेन की छै बुझलियै ओकर जे साास सूर्य केँ तरफ से ओकर कोनो दियोर छथिन जे छथीन जिनका हम भेजे छिये उनका से कनी छै तऽ ओकर सबकेँ सासुर मे सब हँ से छै तऽ ओरा सबकेँ पूरा कनेक्शने लागल छैक नहि तते वो व्यस्त छैक हे जे हमरा तक से बात नहि करेया काल हमरा वजह से ओकरा दूटा कॉल मिस भऽ गेलय भ गेलय मतलब ओ हमरा कॉल केलकय न
तऽ ताबत मे दीदी के फोन आबि गेलै तऽ हम दीदीके फोन उठा लेलियै हम की करितियै तऽ ओकरा हमरा वजहसँ दू टा कॉल अथी भऽ गेलै। आ नहि होय छैय बर्बाद भ गेल केलकै हम तऽ फेर हम पर देखिय हमरा सारीयो मंगलिये कि सॉरी हमरा वजहसँ एना भऽ गेलौ पर एहनो कोनो पैघ इसु तऽ नहि छलैक भाय तऽ फेर ओहिके बाद हमरा मैसेज कोनो एहन भाय भए गेलै तऽ की भऽ गेलै हमरे सुना देलक कि ई कोन बात भेलैक तुरंते ओ देखी हम ओकरा कहलियै जे ठीक छै हँ कॉल कर केलकय उ जहाँ करऽ लगले कि हमरा दीदी केँ फोन आबि गेलैक तहन उठा लेलकै
तऽ अगर ठीक छै मतलब भए गेलै तऽ एतेक पैघ कोन इश्यू भऽ गेलै लए
किछु नही भेलैक वएह तऽ फेर फेर नहि केलक थोड़े जान जा रहल ने वएह ना जे कहियो पूरा व्यस्त छैक बुझलिय एक बेर मेकअप करैत छै बरबाद होै तय दुआरे हम कहलियै बढ़िया छौ भाय तो पहिने बहिन केँ रिश्ता नहि भेटलहुँ क ही पहिने तू ही देख लेल्ही एते दिन स मतलब जहिया सॅं तऽ ओ हमरा लॉग इन करबेलके इ एप तऽ यं से हमरा कहैत रहेत लेकिन हम नहि करे छलियै इ वह विश्वास दुआरे हमरा नहि विश्वास होय छले ठीक छैय तऽ ओकरा भेले कि जे मतलब हमरा गप नी मानीय ठीक छैय ओ हमरा कह हे लेकिन ओकरा कहि दिये कि हम एखन व्यस्त छियो हम एखन नहि गप क सकैत छीय से हम ओकरा कहि देलियै ई तऽ नहि कहलियै कि भाई हमरा विश्वास नहि होइ है। से तऽ नहि कहलिय हम कहलिय कि एखन हम घरमे कनि नहि करियै गप। तऽ फेर जखन हम दू दिन पहिनेे एखन स्टार्ट केलियै तऽ फेर हम ओकरा मैसेज करेलियै कि भाय गप कर लेकिन ओ हमरा मैसेज देखबे नहि करे। रिस्पॉंस नहि दै कोनो त फिर वह काहिल जााक रिस्पॉंस देलक है वएह रिस्पॉंस देलक तऽ फेर कहलियै क ठीक छैय कर। तऽ केलकै तो एते फेर हम कॉल उठा लेलिये दीदी के तऽ ओकरा काॅल बर्बाद भऽ गेलै ताहि बाद फेरो फेर कहैया ठीक छैय बाय आब नहि करिहे हमरा। ठीक छैय तैयो हम सॉरी कहि देलियै ताहिके बाद ओ हमरा स्क्रीनो शॉट देखा देलिए कि देखि दीदि के फोन छलै आ फिर किछु मैसेज नहि केलक तऽ हमहुँ छोड़ देियै किछु नहि कहलिए।
दौड़ जेदही की करबिहि
अजीब छैय आर ई कोनो ई सुन छलियै कि मतलब केओ एते पैघ बना जे
की भऽ गेलै एकटा छूईटे गेलै चौबीस घंटा तऽ की भऽ गेलै फेर अगिला दिन भेट जेतै।
पैर जेतै आ खूब क मिलतै यए खूब आ तखनो एना मतलब करै छैय।
हँ
आ नहि करबा तऽ नहि कर हँ तो हमरा अपने दू तीन आदम आरामसँ भ बहुत ओ तऽ भोरो मे ओ लड़की कहै छैय। लेकिन तऽ हम ओकरा ह ने फेर मैसेज कऽ देलीय जे लड़ की उएहे काल्हि गप केने रहि लड़की स
हमरा लगके बस एगो तू छँ एगो मम्मी परर हमहीँ कऽ देलियै कि जे कखनोहु बतियेबै आ एगो बहिन के करण
ह
हेलो
र हँ
ह आबैत छै हँ आबै छहुँ हँ
अच्छा अच्छा आय त हँ हँ ओ आवाज छैय आ काल तऽ बियाह के दिन छैय।
ओ हँ कल तऽ सुन तू कहल ह नहि पता छल ह।
भाइजी के नानी नानी त दिन मे बीहाय छैय। ह तिय
कते अजीब लगैत हेतय ने बिना बियाह हमू ने सुने छी
खदी आसान
जा
साँझमे छैय अथीके छथिन ओसभ सोच छथिन दुआरे
हँ रत के बियाह निकलैत छैय।
ओर की रातिकेँ बियाह ठीक रहय छैक दिनकेँ बियाह बड़ा अथि